हँ हँ। खू सोहागवती रहू, जुड़ायल रहू, ठीक छी
हँ हम ठीक छी, अहाँ ठीक छी।
हँ ठीक छी, भ गेलै भोजन। किछु नहि करै छी उहे दबाइ एक खाना खाक दबाइ खेलहुँ हें त आँखि लागि गेल छले
हँ।
सुतल छलहुँ हेँ।
अच्छा।
सुतल छलहु हें हँ
अच्छा अच्छा।
और अहाँ सबके हाल समाचार ठीक अछि।
हँ हमरा सबके हाल समाचार ठीक है दीदी।
हुं।
और कहियौ, हँ हमर त भ गेलै खेनाइ।
की सब खेलहुँ हें।
हम खेलहुं हेँ दीदी माछ खेलहुँ हेँ भात खेलहुं हँ।
अच्छा, छोटकी माँछ छले कि बड़की।
बड़का छलैये।
अच्छा माँ बनेने छलथि कि अपने।
बहिन बनेने छलखिन हेँ। हमर बहिन छथिन ने एकटा से बनेने छलखिन हँ।
छलै नीक टेस्टी छलै।
हँ बड नीक छलै हुनकर हाथके बड नीक होइ छै।
केनाके बनेने छलैथ माछ से
बनबैत छथिन अपनेहे सभ जकाँ लेकिन तैयो बड नीक बनै छनि। देखलियनि धो देलखिन आ धो क ओकरा खूब सुन्दरसँ तरि देलखिन तेलमे आर तकर बाद तरलाके बाद ओकरा अथि केलखिन निकालि क राखि लेलखिन आ तकर बाद लहसुनके अहाँके पहिले तरै से पहिले होइ छलखिन लहसुन पीस क ध देने माछ मे काँचे माछ मे
अच्छा।
आ तकर बाद ओ काचे लहसुनके मिलाक तखन तरने रहथिन आ तकर बाद ओकरा तैर क निकालखिन।
तखन ओहिमे प्याज लहसुन नून फेर हरिअरका मिरचाइ टमाटर सभटाके क क पीस क सिलौटपर
तकर बाद बना क तखन ओकरा लोहियामे द क तेलमे अहाँके मेथी देलखिन जीर देलखिन तेजपत्ता देलखिन सभटा फेर फोरन द क तखन ओ मसालाके भूजि क तखन रस देलखिन। फेर ऊपर से ओ धान धनी के बुकनी हल्दी, मिरचाई के बुकनी ई सब सब चीज देल बनेलखिन अपने सभ जकाँ लेकिन हुनकर हाथ से बड नीक बनै छै
अचछा, धारक माछ छले। धारक माछ बिकााय ल आयल छलथि अच्छा एखन तऽ पानि तानि नहि होइत हयत
हँ बहिन होइये दू दिनसँ आइयो राति मे भेले काल्हियो राति मे भेल रहए।
खूब बारिश होईए।
हँ खूब बारिश होइये।
आ मेघ केहन नहि अगर राति मे त बिहाड़ि उठल छले खूब। लेकिन भेल नहि बिहारे बहि क रहि गेल।
अच्छा।
हँ लेकिन ढनकै त खूब छलै एहन आइ तक नहि ढन कै छलै एहन
हँ हँ जेना लगै छलै खसि पड़तै नीचा आसमान।
हँ। हँ बाप रे बा बड डर होइ छलै, हमरा आइ तक डर नहि होइ छलै लेकिन ई रातिमे जे परसुकी राति मे ठनके त बड डर होइ छलैये।
हँ बहुत डर होइत रहै, हम सुतले रहियै कि हमर दीदी जगेलखिन जे मतलब बहुत मेघ छै नै होइये, हम खाली सुति गेल छलहुँँ हें
हँ घर मे गर्मी लगै छलै त हमसब बरंडा पर सुतल रहियै ओहि घर देिस त माँ कहलखिन जे बड़ ढन कहिआ मेघ चहि आउ अगने इम्हरे बड ढनके या एहन आ तक नै ढनकै या मेघ ब जेना लगै या जे कतऽ खसते नै खसते त ठनका कुनू बात नै छै।
ई छै।
हां तऽ चैल आ त वाएह माँ उठेलखिन तहन से ए लिये, तकर बाद किया पेएन एते खूब बारिश भेल लेकिन ओय
अच्छा-अच्छा।
उम्म ए बारिश सब पर आब अहाँके सब चीज छोटकी-छोटकी माछ सब भेज भेटत डोका सब भेटत, डोका कते नीक लागैत रहै छै खायमे।
हां ओकर तरकारी बड़ नीक हय छै। हां अहाँके फायदो करत ने बच्चा सबके लीभर मे अहाँके बेसी फायदा करै
बेसी पहिले देखे नै छलै पहिलका जुग मे पहिलका सोउस सब माँ सब की करै छलखिन तऽ ओकर पेएन पियाबै छलखिन बच्चा सब के जे कनि लीभर हां लीभर सब मजगुत हेतै।
हां-हां।
तऽ कनी खाएब तऽ नीक हाएत। आ आब तऽ जल्दी भेटतो नै रहै छै।
नै आब भेटै नै छै, आब भेटनाइये मुश्किल छै। आब नै भेटै छै। और आर सब कहियो दीदी। देखियौ ने एकटा हां दियादनी छी उ दियादिनी के बौअवा छैन छोटे आ हुनकर अहाँ के बौअवा के पेट मे भऽ गेलैन हय मकड़ा के घाव।
अच्छा।
से अहाँके उम्म फोन केने छलयैन, काज छलाए तऽ फोन केने छलयैन। से कहलैथ हय जे पेट मे घाव भ गेलैन हेँ से ओकर केना इलाज हेतै की हेतै से किछ नै फुराय या।
हां इलाज हेतन हुनका ओ जे म मकड़े वला उम्म मकड़े वला घा जे हेतै। मकड़े वला जे घा हेतैन तऽ ओ मकड़ा ताकथिन आ ओ मकड़ा के अथि क क
हुं।
जा कऽ आ तेल मे लगा कऽ वाएह मकड़ा वला तेल लगेथिन ना तखने हुनका ठीक हेतै नै तऽ अखन ठीक हुनका नै हेतै।
साएह देख
केतबो दबाय डॉकटर से किया नै देखा लेथिन लेकिन माँ सब कहै छथिन जे मकड़े वला घा से ठी अ ठीक हेतै वाएह दबाय ओ पसरेत हेतै।
पुछलियन हेँ तऽ हमर माँ एकटा टोना कहलखिन हे गाम घर मे नै अहाँके टोना होयया। से टोना कहलखिन हेँ जे मतलब दीप के लेस लेबे ला आ दीप के लेसला के बाद अहाँ के ओय पर मे जे घाव जता-जता तै ठमा अहाँके रुइया मे जैहना तेल तेल केलखिन ए ओहना तेल तेल मे दऽ कऽ ओ घाव ऊपर मे एहना क ध दऽ देतै उ रुइया। आ तकर बाद उ दीप जला के आ उ घाव उपर से उठा उठा के दीप मे जरेने छथिन। अहाँके ओ ओहिमे हटि जेतै बिख अहाँके दिआ मे खसैत रहता ाव अह ध खाइत रहतै
तखैन त बड नीक कहलखिन हेँ
हँ हँ माँ से पूछि क अनै छलियनि फोन क क त ओ कहलखिन हेँ जे कि कत कत करियै पूरा पेट मे भ गेल छै
त आब सेहो छै आ ओ बच्चा त छोट नहि छथिन हँ लहरैत हेतै तेना छोट छथिन नै छोट बच्चाके अहाँके चिन्ता आउ ओ नमहर छथिन त नमहर के केना लोको छोड़ि देतै उघारे देहे
नै नै ओ कपड़ा लत्ता सब झाड़ि क न पहिरने हेथिन न
तै हँ तै दुआरे भ गेल हेतै
ओ नहि पहिरने कपड़ा लत्ता नहि झाड़िके पहिरने हेथिन ओहि पर भऽ गेल हेतैन हँ कहु जे मकड़ो ओहे सब केहन भ जाय छै पूरा अहाँ के पसरैत रहत।
हँ। दहिना कात जत जत ओकर पानि लागैत छनि तत तत पूरा पसरल जाइ छनि।
त ओहो त एकटा अथिये भ गेलै
बच्चा के जलन दैत हेतै
आ बच्चाके जलन दैत छनि ओ चिन्तामे छलखिन हेँ तैँ छलखिनेँ फोन केने
अच्छा।
अच्छा। कहलियनि हँ हम अपन माँ सँ बुझि क टोना लेकिन ओहिसँ त हेतै नहि एक जगह त छै नहि पूरा पेटे में छै दहिना भाग के पूरा पेटे में छै।
ओ हो।
त ओ केना हेतै एक जगह दू जगह रहितै तखन त क दैतथिन लेकिन ओ पूरा पेटमे केना करथिन।
केना करथिन।
हँ हम कहलियनि हँ जे डॉक्टरेसँ देखा लिअ, अहाँके शहरमे त मकड़ो नहि भेटतै
नहि मकरो नहि भेटतै।
रोजी तक। एहेन शहरमे त नहि भेटतै गाम घरमे त सौसे रहैत छै।
ह शहर में त एकटा घर रहे छै ओहि मे लोक भरि दिन झाड़ू पोछा केेलक आ गांव घर में ते अहाँ के कयटा घर भ जाइ छै कयटा दुआरि भ जाइ छै। पहिले गठुल्ला घर सभ होइ छै। भनसा घर होइ छलैए नहि देखैत छलियै पहिले त एतेक घर भ जाइ छै पहिलका। आ शहर मे कत से एते घर हयत।
हँ हँ। कत से एते घर अनतै ताहि दुआरे अहाँके भोर सं वैह चिन्ता ता मे छी वहाए बौअवे लऽ के जे घाव भऽ गेलैन ह मकड़ा के। ते दुआ अहाँ के ओकर किछ उपाय
हां आब देखियौ वाएह उपाय सब करथिन।
हां।
क अपन उपायो करथिन नै डॉक्टरो लग जेथिन।
हम तऽ कहलियैन हय जहन पूरा पसैर गेल छन तऽ डॉक्टरे से देखा देबे लए। किया तऽ ओ हां। पूरा ए कहलखिन हेँ जे मतलब आधा पेटे भऽ गेल छन दहिना भाग से।
आ ओ आब अहाँके पसरैत-पसरैत पीठो सब मे भेल जाय छन।
आहा।
कपड़ा पहिरै छथिन तऽ कपड़ा सैएट जाय छन ओ कपड़ा जे ओदरै छै। तऽ उ और दुखाएत रहै छै।
आहा।
बच्चा के अहाँके कष्ट भ गेलै।
बहुत कष्ट भऽ गेलैन बच्चा के।
बहुत हां तै लऽ कऽ खेनाइयो-पिनाइयो नै नीक लगै छन, खेनाइयो-पिनाइयो ढंग से नै खाय छथि।
हां केना दर्द करै छैन तऽ केना खाएल हे
हां।
दर्द पर अपनेहे सबके जे दर्द होयया कोनो चीजके तऽ खाएल होयया।
नै नै नै होयया खाएल। हां-हां अपनो सबके नै होय छै। खाएल तेहना तऽ ओ तऽ बच्चा छथिन तऽ हुनका केना हेतै खाएल, हुनका तऽ और नै हे ते खाएल।
हां।
तै दुआरे।
के बच्चा ठीक छैथ दुनू।
हां हमर दुनू बच्चा एखन ठीक छैथ, एखन छोट-छोट बच्चा छन हमर बहिन सबके
तऽ अपन ओकरा सब संगे अपन भैर दिन अपन खेलाएत रहै छैथ।
हुं। ई त चूड़ा तऽ मिले से कुटा के लऽ जेबैन बहिन ओते उपनैन मे कि अथी उखैड़ समाट मे।
नै-नै मिलै से काएले कुटेलै।
काएले लेकिन पहिले तऽ लोक उखड़ो समाट मे कु टाए छलै नै देखै छलियै।
हां लेकिन आब नै ने होय छै, हां। आब नै होय छै। आब ओ अहाँके लबान-तबान भेल तऽ अपन लबान मे लोक एक रति कऽ लेलक।
छै आब लोक सकबो नै-नै करै छै नै तऽ मुन तऽ पहिले उखड़े समाट मे होय छलै चूड़ा कुटाए छलै।
हां आब बीस किलो गेलैया तऽ बीस किलो तऽ नै ने हेतै ओयमे।
नै उ कनि-मनी लेकिन पहिले तऽ पे पहिले तऽ ओ बीसो किलो लोक कुटि लै छलै हमर सब के काकी मा छलखिन खिन बेसी उखड़ेसँमाट मे चूड़ा सब कुटि लेलथि। दू दिने मे हेतैन लेकिन दू दिने कुटि लै छलखिन हेँ
हँ लेकिन आब नहि होइ छै।
हँ आब नहि होइत छै तखन तऽ आइ चूल्लोर सब फेर बनत
हँ हँ ओएह सब एखन बनत ओएह लेल सभके एखने गेल छलियनि हकार देैवलै सभके द के एलियैन हैं तऽ फेर रस्तामे अहाँके फोन च लि एलै कनि इम्हरे गप क ले छियै अंगना मे हमरा अंगना मे नहि पकड़े छै टावर
हँ नीक केलहुँ कऽ लेलहुँ अपन बुलिओ लेलहुँ घुमियो लेलहुँ
हँ
सब के हालो समाचार पूछ लेलियैन